हलो।
हलो। जी झूलेलाल, हा अच्छा, हा हा। अच्छा, कोई ॻाल्हि कान्हे, टांस्क तो हले न असांजो, ॻाल्हाए सघूं ता।
हा, अऊं। ॿियो, थी वेई तांजी रोटी पाणी?
ह मांजी रोटी त थी वई, तहां ॿुधायो?
बसि बढ़िया तां, ओ तां योगा कंदा आहियो?
न, मां योगा न कंदी आहियां, तां न कंदा आयो।
छा ता चवनि।
काॾों आयो?
हलो।
हलो।
काॾां आयूं, असांए हितां जो वातावरण बि जाम सुठो आ। असांखे हितां ई जगहि जो नालो नाहे चवणों आ। तांखे न ॿुधायो वयो आ।
अम्, न न न न।
त हाणे मां ईअं ई ती एंड ॿुधायांव असांखे केंजो नालो न आहे चवणो हिनमें। कंहिंजी जॻहि जो नालो नाहे चवणो असांखे, असांखे ॿार हं।
हॉबियुनि जे बारे में ॻाल्हाए सघूऊं ता कुछु
हा आ, त मां। पहिरों अं, मां ग्रुप में हीअं विधो हो कि असांखे ॻाल्हाइणो छा आहे। टॉपिक बारे में, असांजे पंहिंजे जीवन में छा हली रहियो आ। असांजे जनरेशन में छा हली रहियो आ, असांजे ॿारनि लाइ अॻियां छा सोचे सघंदा आयूं, उहो पुछो, यां असां ड्राई फ्रूट छा खाई सघंदा आहियूं, उहो पुछो।
ॻाल्हाए सघऊं ता, रोटी पाणी हूं हूं।
रोटी पाणीअ में तां नॉर्मल पु पुछी सघंदा आयो, कि मुखे इहा भाॼी ठाहिणी आ, तहां हिन भाॼी में छा एक्स्ट्रा सुठो विझंदा आहियो। उहो ॿुधायो, या तांखे। तांजे हितां जी जेकी सुठी भाॼी ठ ठहे ती। जेकी प्रसिद्ध आहे सुठी आ, उहा मुखे ॿु त उहा बि मां ठाहिंण जी कोशिशि कंदमि
हा त तहां ॿुधायो वरी माखे।
असांजे हिते मिसल, असांजे हिते मिसल सुठी ठहंदी आ, मिसल मटकी ख़बर तव? ब्राउन मटकी हुंदी आ, मुूङनि वांगुर मटकी हुंदी आ।
हा हा ख़बर आ।
हिते मिसल मिलंदी आ, मिसल तिखी मिलंदी आ। हा हितां यी मिस्यल पाव, मिस्यल पाव हिते सभिनी खे वणंदी आ। मां जिते रहंदी आहियां, हुते सभिनी खे मिसल वणंदी आ। प्रसिद्धिद्ध आ खाइंण में। जीअं हर कं हर जॻह जो, जीअं हर जॻह जो अलॻि हूंदो आ, बॉम्बे जो वड़ा पाव हूंदो आ, राजस्थान जी भाटी हुंद दी आ त मुंहिंजे हितां जी मिस्यल आ।
अच्छा -अच्छा, ईअं आहे।
हा हाणे मुंहिंजे हितां यी चई, मां जॻहि जो नालो न खयों। हितां यो सम्झ में आयव, ईय इ असांखे पांजो पर्सनल ना हे ॿुधाइणो आ, प पांजो पर्सनल ॿुधायो त व्हॉट्सअप ते ॿुधायो, बाक़ी हिन ते असांखे पांजो पर्सनल नाहे ॿुधाइणों आ। हा असांजी इह्या रिकॉर्ड ती थिए, रिकॉर्डिंग में असांखे सुठ ठो बि चवणो आ, अगरि कुछु नैगेटिव चऊं ता, त उहो मिंट में चेंज करे छॾिणी आ। हिकु सेकिंड, हिकु सेकिड जीअं मां हाणे तव्हांखे चवंदमि मुंहिंजी ॾेराणी जाम झगड़ा कंदी आ ठीकु आ, झगड़ा कंदी बि आ पो किथे सुठी बि आ मुंजी त माना नैगेटिव बि ॻाल्हायांई त वरी सुठो बि ॻाल्हायो समुझव हीअं ॻाल्हाइणो आ असांखे, अंउं जीअं मां पांजे ॿार खे पढ़ाईंदमि बि मारींदमि बि सुठो बि सेखारींदमि, मारींदमि हिकु नैगेटिव अची वियो
हा -हा सुठो सेखाईंदव, सुठो थी वियो मतिलबु पॉज़िटिव थी वियो हे।
हा तीअं, ॿ अंउं ॿी ॿीं ॻाल्हि हीअं आ, जीअं मां ॾेराणी जो ॾेराणीअ जो नालो न खयों
अच्छा -अच्छा, त कॾी घुम हा घुमंण फिरण लाए मां पुछी सघां थी तहां हेॾे वया आहियो?
सभु पुछी सघंदा आहियो, सभु पुछी सघंदा आहियो, तहां मनाली वया आहियो मनाली में हेड़ी थध बज़ार आ सुठी आ मस्तु घुमंण जहिड़ो शहर आ। उहो पुछी सघंदा आहियो, या तहां पांण थी चई सघंदायो की भई तहां अगरि, आगरा वंञों ता त आगरा में गर्मी आ? त गर्मियुनि में छा कपिड़ा खणी वंञंणु खपनि, कॉटन जा खपनि काट् कॉटन जा थधा हूंदा हिनि, कॉटन जा खणी वंञों इह्ये टॉप पिक निकरन जी असां हाणें टीवी ॾिसंदा आहियूं त टीवियुन में असांखे ॾिसंण लाए छा- छा हे, ॿारनि लाए छा -छा आहे। हं सीरियल, असां सीरियल ॾिसंदा आहियूं, न्यूज़ ॾिसंदा आहियूं, ॿई ॾिसंदा आहियूं। मां सुबुअ जो असांजे घर में न्यूज़ हलंदा हिनि।
त तहांजी वधीक हलदी आह या ॿिया वधीक लॻहींदा आहिन टीवी।
ॾिठो वञे त मां अकेली आहियां सॼो ॾींहुं मुंहिंजो घोटु त ॿाहिर हूंदो आह मुंहिंजो ॿार ॿार ऐं घर में वाईफाई लॻियल आह हो सुबह ॿार वञे
सॾो ॾीह
न मोबाइल न असां टी वी ते बी वाई फाए लॻियल आह न।
हा हा।
हां, त मुंहिंजा टीवी ते ई ऑनलाइन हलंदा आहिन सभ सीरियल।
हा हो वाई फाई सां त सभ हलदो आह न मोबाइल टी वी थी वई लैपटॉप थी वयो।
हा, त पोइ म सुबुह जो सुबुह त लॻभॻ टीवी बंद हूंदी आह हलंदी आह त न्यूज़ हलंदा आहिन उ बी अध कलाक साढी अठे खां नवे ताईं।
अछा अछा तंहिंखां पोइ छा कंदा आहियो बंद हूंदी आहे टी वी कोई न
नवे खां पोइ टी वी बंद हूंदी आह थोडी देर मां हिन ते टास्क कंप्लीट कराइण ते वेठी हूंदी आह हां नव खां नव खां ॾिसंदी आह हिन टाइम ते ॾिसंदी आह ट्री खां पंजे ताईं। हा सीरियल ॾिस--सीरियल ॾिसंदी आह मुंहिंजो ॿारु सुम्हंदो आह अंदरे रूम में हिन बाक़ी ट्री खां पंजे ताईं कपड़ा प्रेस कयां प्रेस कंदे कंदे टीवी ॾिसां।
अछा बढिया आहे, कम बी थी वञे थो और टाइम मतलब टाइम पास बी थी वञे थो।
हां पोइ अ जंहिं ॾींहं ते प्रेस न हुजन तंह ॾींहं ते भाॼियूं अहिड़ी वठी रंखदी आहियां। जीअ जीअं कट वध थी वञन गुआर हुजे त गुआर कटियऊ बस साई भाॼी हुजे त साई भाॼी साफ़ थी वञे।
हा हा
कंदी आहियां ट्री खां पंजे ताईं पोइ रात जी भाॼी रात जी भाॼी लॻभॻ असांई भाॼी साई भाॼी त न हूंदी आह पर त बी इ सुठी खपे न पीज पटाटा हुजन दाल हुजे छोला हुजन रात जो हीअं भाॼियूं खपन मंझन मंझंन जो मंझंन जो छा त चओ
हा हा। रात में सुकल भाॼी ठाहींदा आहियो?
हां लॻभॻ सुकियूं भाॼियूं या त टमाटे में भाॼियूं जीअं ठहनदियूं आहिन टमाटे में ठहन या दाग में ठहन
अछा टमाटे में पोइ उह त मतलब मटर जी भाॼी थी वई यां परमल वग़ैरह हूंदा आहिन
हा हा टमाटे में मां भिंडियूं बी ठाहींदी आहियां करेला बी ठाहींदी आहियां हां
थियन में
खाईंदा आहिन हा मस्त लॻंदी आहे टमाटो टमाटो असां वॾो वॾो चु कटींदा आहियूं। वधीक बि नंढो न वधीक बि स वॾो न। मीडियम मीडियम टमाटा टमाटे जी चटणी कीअं ठाहींदा आहियूं।
हा हा
टमाटे ई चटणीन वांगुरु चिथे करे थोड़ो पो मथां करेला विझी छॾजन। गोल फीतन में गोल फीतन में कटे करे तकड़ा विझी छॾजन। मस्त ठवंदी आ हम्म भिंडियूं बि भिंडियूं बि थोड़ी सी फ्राए करे। पो भिंडी टमाटे में विझी करे रखी छॾजे पंज मिंट लाए जेस ते पिंडी सजीजे हा मस्त ठवंदी तव। जीअं असां सयल फुल्का खाईंदा आहियूं जीअं सयल फुल्का खाई। सेल फुल्का खाईंदा आहियो?
हा हा सेल।
हा सेल फुल्का सेलमानी चवंदा आहिन हुनखे जाम।
हा हा मानी।
तीयं हा तीअं ई सेल तीअं टमाटे में भिंडियूं टमाटे में करेला। तीअं टमाटे में कदू कद्दू बि विझंदी आहियां मां कें कें मेल।
अच्छा
हा मस्त लॻंदा तव टमाटे में पीज पटाटा।
तव्हांजे घर में सब खाए वठंदा आहिन ए सब।
हा हा सब खाईंदा आहिन मां हिनन खे जेको ॾियां सब खाईंदा आहिन। असां आयूं नॉन वेज त असां पो नॉन वेज खाली की अ फ्राइडे खाऊं अउं संडे खाऊं। वैनसडे घट वध खाइण ई कंदा आहियूं क्योकी थर्सडे वरी पो ओ नॉनवेज थर्सडे असां न खाइण ई घा आहियूं न पो वैनसडे बची पए। त के कीअं खाईंदा सेस।
हा हा हा त सब नॉनवेज सब खाईंदा आहिन तव्हांजे घर में?
हा मुंहिंजो बबु त नॉन वेज जो शौंक़ीन तव हो त चईं साल यो आ पर हाणे खां ई जो चिकन खपे चिकन खपे। हा हा मां मतलब चवंदा आहिन न हिकड़ी भाॼी कंटिन्यू जियं हाड़े टमाटे यि भाॼी थी त चिकन भी ग्रेवी हिक ई ग्रेवी न रखंदी आहियां चिकन बि अलग अलग ग्रेवी में ठाहींदी आहियां। कॾहिं कारे कारे मिर्च में कॾहिं साओ साओ किचन। साओ मतलब साओ मसालो जेको वधीक। पीसे करे साए में ठाहियां अलग अलग ठाहिण कंदी आहियां।
तव्हांखे कारे चणन जी भाॼी ईंदी आहे ठाएड़?
हा कारा चणा सुठा ठवन्दा दा आहिन मस्त।
अच्छा ता ॿुधाए सघंदा आहियो किअं ठाईंदा आहियो?
कारा चदा चणा तव्हां सॼी रात पिसाइंदव ठीक आ पो ॿे त सॼी रात पिसायो या ॿिन कलाकन में बि पीसी वेंदा आहिन की। पो हुनमें तव्हां हेठ छा कयो। थूम बसरु, थूम बसरु, ॿियो थूम बसर ती चां। थूम, अदरक अऊं साओ मिर्च इहे ट्रई कुटे कुटे करे इहो मिक्सर में न।
अच्छा-अच्छा।
हा, अऊं खड़ो मसालो जेको हूंदो आ न जीअं लौंग थी न, दाल चीनी थी, लौंग, दालचीनी, फोटो, नंढो फोटो। वॾो फोटो, नंढो फोटो इहे चारई अऊं ॿ खनि लौंग। वधीकर न पंज शयूं। खड़नि मसालनि में उहो कुटे, उहो बि हथ सां कुटे करे हुन में विझो तेल में विझो, तेल में खड़ो मसालो वि जी लहसुन, अदरक जी पेस्ट विझी करे ॿ मिनट घुमायो घुमाए, घुमजी वञे पोइ तकिड़ो बसरु विझो बसर बि मां पीसे असांखे बसर कट-कटियल घटि-घटि वणंदा। त मां बसर बि पीसे विझंदी आ।
त हिकदमि पिसियल वरी सही लॻंदो आ हुनमें?
बसर पीसे मिक्सर में पीसे मतिलबु मिक्सर में पिसे छॾींदी आ। पोइ उहो बसरु विझंदी आहियां पोइ जीअं थोडो सो ब्राउनिश थे। वधीकर बि कारो न ब्राउनिश थे पोइ तकिड़ो ॻाडो मति विझी छॾिजे ॻाढो मिर्च विझी करे पोइ थोड़ा जेका चणा जेका पिसियल हुया उहे चणा हथ हथ सां ॿोरे करे, हथ सां ॿोरे करे हुन में विझजनि।
अच्छा, त हिन में टमाटो वग़ैरह न पएंदो आ?
हा।
टमाटो न पइंदो आ हिन में?
त ॿुधायांव थी न उहो असां टमाटो पोइ विझंदा आहियूं लास्ट में।
अच्छा।
त टमाटे सां न भाॼी तकड़ी ई मतिलबु ॻियारी थी वेंदी आ। थोड़ी असांखे डार्क खपे, चणनि-चणनि जो कलर कीअं हूंदो आ?
हा-हा, ॾिसंदम।
तीअं असांखे भाॼी खपे टमाटो विझण सां न जल्दी असांखे उअं ॻाढ़ी ग्रेवी थी वेंदी। ईअं न करणी आ पोइ उहो हो उहो थी भुञिजी वञे चणा विझी करे ॻारो मिर्च विझी धाणो विझी, थोड़ो गरम मसालो विझी, तुर मामूली हैड हेड वधीकर न विझ चणनि में हेड न विझजे वधीकर उहो न त पीलो-पीलो थी वेंदो सॼो।
हा-हा-हा।
ॻाऱो मिर्च, ॻारा मिर्च तिखा वारा बि त कलर वारा बि तव्हांजे मथां आ। ॿई विझी सघंदा आहियो हा, उहो। हा, पोइ हुनखे घुमाए-घुमाए करे जेसि ताईं तेल छॾिजे न। पोइ लास्ट में पाणी थोडो सो पाणी विझी टमाटा विझजे। टमाटा बि मां कंहिं महिल पीसे विझा कंहिं महिल कटे विझां।
अच्छा, वधीकर छाह ठहींदा आहिनि पिसियल की कट